नमस्ते सखी
हँ नमस्ते का हाल चाल छै?
सब बढ़िया छै तू बताव अपन की हाल चाल छै
हमो आर केँ सब नीक छै सखी।
कार्या केँ काज सब कैसेन चलै छै दीदी
ठीके चलै छै सखी हम हम तऽ एनेसँ तनी बिजी छियै नै तऽ ओतना काज नै निपटाई रहल छियै लेकिन आज तनि सोचि रहल छियै कि बड़ी दिन हो गेल छै से निपटा लेबै छियै।
हू तऽ कैसन काम चलै छै सखी तऽ काम करे में पैसा उषा आवे छै कि नै आवे छै
हँ सखी ठीके आबे छै लेकिन बड कम आबे छै एने से का पता
तऽ दीदी से बात करै छै आर मीटिंग उटिंग करै छै कि नै
हँ ओ तऽ करियै छियै लेकिन अपन ठीके छै ओतना हमरा ओतना देखै नै छियै ने सखी तऽ ओतना म माथा खराब कितना माथा लगाबै जितना आबै छै ओतना रखे छियै।
अपन आर केँ बताब कइसन चलै छै
हमरो केँ ठीके चले छै सखी जखनी टाइम मिले छै तऽ हम करै छियै काम अपन जरी फिर तो घरओ केँ कुछ कुछ काम हो जाइ छै ने सखी आर फोन ए फ्रेंड वाला मे तो निर्भर करै छै ने कि जैसे से हम हम फ्री रहै छियै तऽ अगला फ्री नै रहै छै अगला फ्री रहे छै तऽ हम ना रहे छियै आर बात की कार्य तो मिले नै छै अभी ट्रानंजेक्शन आर ट्रांन
नहि मिलै छै तोरा हम तऽ हमरा आरके तऽ मिलै छै लेकिन करै नहि छियै सखी टाइमे नहि मिलै छै
तो मिलल रहेै छै तो छत्तीस गो तऽ हम कम्प्लीट कर देबे छिये तऽ आब नहि एड होवे छै तऽ हम दीदी से बात करले रहे छियै तऽ दीदी बतेले रहे छै यदि टास्क नहि मिले
तऽ उस ठीक चलै छै ट्रान्सक्रिप्शनवाला काम
पहलहीं करके करले रहे छियै सखी अब न एड होवे छै वही तऽ बताबै छियै कि पहिले जे करले रहै छियै सेहे ओकर बाद नहि मिलै छै से बत सेहे तऽ बोलै छियै
खाना उना बन गैल रहे छै
की बतैयो सखी हमर माए एतो एत्ते सुरसुरी फैला देवल छै कि हम तो छत पे बैठल रहे छियै रूम से बाहर निकलके पता नहि की डालै छै भुजिया मे कऽ एदम सुरसुरी होवे छै छिक छिक आबै छै खाँसी होबै छै त तोहर पराहै लिखाए सब कैसन चलै छै सखी
के चलै छै सखी तैयो तो बी एड के अथी देवल रहेै छियै नहि इंट्रेंस एग्जाम तऽ ओकरामे हमरा एगो कॉलेज अलौउट हो गेल रहै छै तऽ बड़ी दू छै तऽ जाय नहि सकि सखी ओतना डेली डेली किलास क्लास नहि करै पारय सकी ने तऽ
हम्म
जौ बत आउ और दूसरा राउंडमे कॉलेज देखै छियै
हम्म ह दू तीन गो लिस्ट आबे छै तऽ केकरो ने केकरो मे तऽ मिली जाइत
ह ओही नहि बात छै
जैसन रैंक आबे छै ने ओकरे पे निर्भर करेै छै कॉलेज के नाम मिलै छै
ओतो हम सब सऽ लास्ट मे जे कॉलेज के हमरा अलौउट होबल रहे छै ने ओ हम सब से लास्ट मे देबल रहै छियै लेकिन ओली दे देबै छै सखी एकदम कॉलेज हम नहि देखैत छियै तऽ सब हमरा बोलै कऽ कि कॉलेज देखैके चाही गूगल पर ओकर बाद डालैके चाही चोइस फीलिंग ओइस सी करैके चाही हम सोचल रहियै कि नहि कोइ भी कॉलेज डाल देबेै छी कि लास्ट टऽ तऽ छै
हम्म
तऽ देबल छै
ह सखी पढ़ाइयो लिखाइयो में तऽ बड़ी सोच समझ के सब कुछ चूज करेै पड़ेै छै नहि तो बड़ी दिक्कत होबेै छै आगे चलके
सही बात छै
आउ सखी
और सब तो सब बढ़िइए छै सखी
आब तऽ तोएर बहिन आबल रहे छै
नहि सखी हमर बहिन तो अभी नहि आबेै छै हमर बहिन गर्मी में नेजरीना आवे छैय यहााँ बड़ी गर्मी पड़ै छैय ने तऽ हमर माइ जे हैय उऽ बोलै छैय की गर्मी में ओकर बुदरू के यहाँ तबियत खराब हो जाय छैय यही खातिर
हँऽ
ठीक छैय
हँ संखिया बताबै छैय
त तोहर इलाका में घूमे के की की स्थान छैय सखी जरी बताबैय छैय
हमरा इलाका मे तऽ बड़ी प्राचीन प्राचीन मन्दिर छैय सखी
आओर गोलघर म्यूजियम गुरुद्वारा छैय मॉल उल बहुत बड़ी छैय त्योहार आर घर देन
हमार घर दने त बहुत सारा धार्मिक स्थल छैय अऽ और बहुत सारा डेम छैय पहाड़ छैय बहुत कुछे छैय जैसे कि विष्णु पद छैय हह बस हह वहाँ पे भगवान विष्णु के चरण छैय तऽ लोगन आबै छैय वहाँ पूजा पाठ करय के खातिर
ठीके छैय सखी सिंगार उंगार भी होबे छैय
हूँ हँ श्रृंगार होवे छैय सखी एकादशी के दिन तो एते सुन्दर से पुणिया के दिन ई सब मे तऽ बहुते श्रृंगार होवे छैय बहुते भीड़ रहे छैय निर्दला एकादशी के दिन तो रााते में लोग सब जााके वहीं रुकैय छैय आ सुबह मे तीने बजे से लाइन लगाबैय छैय दर्शन के खातिर फिर यहााँ सीता कुण्ड छैय यहाँ पे सीता कुण्ड में माता सीता जे है पिंड प्रदान करले रहेै ठीक और फिर ओकरा बरडेन छैय ओकर बाद शक्ति पीठ छैय मंगला गौरी ऐँ विष्णु शीतला मंदिर छैय डुंगेश्वरी पहाड़ छैय रामशीला पहाड़ छैय बराबर पहाड़ छैय बहुत सारा यहाँ तऽ धार्मिक स्थल छैय सखी घूमय खातिर त बोध गया छैय जादे वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग आबय छैय वहााँ तो एते मंदिर छैय कि दो तीन दिन लगय छैय घूमे खातिर
बढ़िआँ तऽ तू सब जाय छियै
की सखी
उ सब जाय छैय
कौन सब हमरी नै सखी दूर के ढोल सुहाना दूर वालन के लगै छय कि जाइ छियै घूमेय ला यहां के लोगन के कहाँ एते हमनी के तो हमरा तऽ बोध गिया के लत लगै के साल चार-पाँंच साल छओ साल हो गेल रहै छै कहाँ जाइ छियै ना जाइ छीयै
हमर बहिन आबल रहय छैय तऽ सोचले रहय छियै लेकिन एते ठण्ढे पड़ै छै कि फिर ओकर बुतरू बड़ी छोट रहय छैय तऽ इ खातिर न जाय छैय कोयो रहय छैय तऽ साथे मे घूमय मे भी ठीक लगय छैय अकेले अ अकेले की मन लगै छै सखी अकेले जायमे कही न मन करै छै तत तोहनी के कहिया प्लान बनै छै एने हमार इलाका मे आबे के
हँ परिवारे सबके साथ तऽ घूमयमे मन लगै छै जे
कहै छियै कि तुहनी के कहिआ प्लान होवे छै हमर इलाका मे आबेके
हुँ हुँ हमरा के तऽ जी जी आबल रहै छै लेकिन जीजा नै आबल रहै छै तऽ अकेले की घूमैय छियै क दीदीये के साथ तनि एने ऊने जाइ छियै
सखी हम पूछे छियै कि हमारा हमार इलाका मे आबे के कहिया प्लान छै तोह राके
ओ हमरा आर के देखे छी सखी हमर तो बहिनके घर ओन्नहिए छै नै
हुँ
तोहरे आरके इलाकामे छाय
ऊंअ
तऽ देखे छियै तनि अक्टूबर मे हमर बहिन के बर्थडे रहै छै तऽ ओकरामे शायद टाइम मिलै छै त उ आबल रहै छै सखी
टाइम त निकालै पड़ै छै नै सेखी
हँ
टायम तो केकरो पास नै छै अभी के समय मे
छब अपनेमे व्यस्त छै
उ ते ठीके कहले छै सखी तु
अच्छा सखी तनि हमर ओ कॉल आबल रहै छै ठीक छै
ठीक छै सखी ठीक
ठीक छै